ठ क
हेलो नमस्ते की हाल छी
जी नमस्ते सब नीक छै
बताय छै घर पे सबलोग हमर ते नीक छै आओर बता घर पे नीक माय बाबूजी भइ बन स दादा दादी सब नीक छै
जी घर पे सबलोग नीक छै अपने घर पर सबलोग नीक छै मााय बाबू दादा दादी सब सबलोग
गामो गर त सब ने बताै छी खाना पीना हो गेल छै
जी खाना पीना तऽ भए गेल छै अपने के खाना पीना भए गेल छै
ह हमो खाने पीना भऽ रहल छी खाना पीना ल खए रहल छै रोटी ख सब्जी खैने छी आम खय छै चटना कर सलाद खैने छी खाना पीना खले छी आराम करे छी खाने पीे छी च भक ले छै ओकर बाद बाहर गे छै तऽ क बतियाे छै बात उ कर ले छै ते बाहर खेल ले छी क्रिकेट ब गस लेगले छै लीर कोोल्ड्रंग मपल छै बात कर के ह हती घर आ छै घरै छ दिन तऽ नहि कै छै तऽ बहु तर खेल रहल छै राइट छै घराग आबे छै ठण्डा लगे छै करे छै बहुत दिन हो गेल छै ओ बात करे आओर बता छै केो खाने पीना भए गेल छै
जी हमरोन भए गेल छै हम तऽ समामोए के खा लेलेे छी पाँच बजे के करीब खायल होइ छै कथी मीट खयले छी आ खस्सीके मीट आबत रहै छै तऽ ओ कलेजी रहै छै भात आ मीट खा लैत छै रसमे सानि कऽ ओकरा बाद की करै छै तनी ओंगहि लागे लागै छै तऽ जा कऽ तनि सुत रहै छै तऽ तहि कादर सुतै छी तऽ नओ साढ़े नओ के करीब नीन्द खुले छै ओ जान बूझ के खोले छी नीन्द तऽ मतलब कि अगर बढ़िआँ से पड़ै छै तऽ एगारह बजे के खीब खुल जाइ छै लेकिन अभी जान ब कऽ खोलै छियै तनि मोबाइल चला लै छियै तब तक अहाँ क मेसेज आबत रहै छै हम बोले छी चलू करिय लेबे छी अहाँ से बात तऽह अहाँ से बतियाइ छीय अभी मतलब कि अभी जाकऽ तनी छत पे बैठल छी घूमै छी आओर जााकऽ देवन उदम दर दर्द खूब करै छै पता न की भऽ गेल छै
ओ कहै छ आज कोचंग पढ़ाइ कर रहले छै आज कोन सब विषय पढ़ले छै
आजू न पड़ले छै आजू न आजू बोर होगल छैय एल न दोस्तामहके सुत ल रहै छै आ जे कुछु कुछु देख देख त नींन्दे आबे लागे छै कुछो करे के मने न करै छै आब मतलब मोबाइलो चलाबयके मोन नहि करै छै पूरा मतलब बोर होय गेल छै जबरदस्ती मतलब एगो न कहै छै जबरदस्ती के देखे के मन करै छै किछु नहि रहै छै तऽ तऽ उह देखै छी एहिसँ चलाबै चलाबयके तऽ मोनो नहि करै छै तहि लऽ कबो क ब मोन करै छै ए एगो देश विदेश यहाँ के फिलिम बाहर के फिलिम देखे छी ओहूमे इतना समस्या छै कि की बताउ मतलब कि बार बार ओकर भाषा तऽ समझमे आबै नहि छै ओकररा बाद ओ लिखबो न करै छै हिन्दी मे तऽ ओकरा हि इंग्लिशमे लिखवा कऽ फिर बार बार हिन्दीमे कर कऽ देखयके पड़ैत छै बड़ा दिक्कत होइत छै
जाइ छै प्यार देखले छी कि नहि
न ओ नहि देखले छी एगो नया फिलि्म आयल छै प्रीतम एंड पेद्रो ओ देखले छी ओ देखब ने अहाँ बड़ा नीक फिलिम छै मजा आबे छै देखे मे
तऽ कहैत छै भूत बंगला हइ छै भूत बंगला देखले छै
ना हम ना देखै छी
देखा छै फिलम आबै छै देखैय छै देख लै छै
नहि भूत फिलिम नहि देखबै देखै छी कबो कबार मोन करै छै तऽ देखैत छै नहि तऽ एगो उन्नैस सए चौसठ एतना मस्त फिलि्म आबैत छै
कंचना फिल्म देखलेय छै कंचना
हँ ओ सभ तऽ देख ले छै ओसभ तऽ बड़ा पुरान फिलि्म छै अभी क फिलिम थोड़े छै
ओे भरन नया आ छै कचे फोर आ छै फ
ए ओ बहुत आयल छै हम ने देखे छी
अभी नया लगै छै अभी सिनेमा मे लगे छै अभी इस साल मे कञचना पूर्णज होइ जाइ छै
अच्छा तऽ होइ छै तऽ देखय समय पड़ै छै
हमरा कंचना फोर डरावना कम डरावना कम लगे छै कॉमेडियन जादे लगे छै कंचना
जे त कॉमेडियने ने छै
एकटा एहेन डरावना फिलम रह छै मतलब दुनू मिक्स रहै छै डरावनो रहै छै कोमेडी रह छै
जी सब अपन समय के छै आओर बताउ ने अपने केँ सब
हमर हाल चाल हमर हाल चाल बाहर निकले मे बहुत दिक्कत होइ छै ह और बहुत चक्कर मे फी होइ छै जाइ छै काम पर तऽ बहुत चोख रहै छै
ले ले रहै छी अहाँ हमरा बोले छी
दिन मे कोनो काम रहे छै और तऽ रेस्ट करे रहे छै लए छै
तबियतब न नीक न छै तबियतवा नीक रहे छै त हम ते जरूर एबे करे छी अभी तनि पैसो न पछो से पैसा रहे छै तऽ आ जाय छै अभी पैसो के तनी कमी चले छै
आ ई बात सही है पैसा तऽ बहुत कम चलै छै तब त पैसा कम चलै छै आओर बताय छै कह घूमे के को प्लान रहै छै कि घर रहै छै बाबू आर गाँव घुमे छै कि नहि
न हम न घुमै छी हम घर मे रहै छी
बोले छी कि बोर हो के शाम के सुत जाय छी तऽ दुपहरो मे एतना धूप मे थोड़े घूम छी
बात सही छै हम पनो न करै छ बाहर जाय हमरो न करै छी आ गेमो के तऽ पहिले क्रिकेटो खेलैत छै दू भोर मे जा के मन नहि करै छै पहिले परा क्रिकेट के बहुत बहुत तागल पन रहे छै। दिन भर क्रिकेट खेले छै। मोहल्लामे पड़ल रहै छै, फील्ड-फील्डोमे। बहुत क्रिकेट खेलै छै, बहुत बॉल बुलाइ छै। आब ओतेक मोन नहि करै छै, क्रिकेटे मोहल्लामे खेलै छै लड़का सभ क्रिकेट ने छै ने, फील्डोमे जाइ छै। तऽ पहिले तऽ टाइमो रहै छै, तऽ टाइमो नहि रहै छै, टाइमो। कारण रहै छै तऽ सोचै छै पढ़ाइके टाइम निकालेके सोचै छै। पढ़ाइके करै छै, ओ कोना टाइम निकले छै? ह तऽ गेल छै दूर, डेमो करै छै। सोमबारके सोचै छै जाय लेल। कुमारके जाइ छै आओर किछु।
केना लागै छै देहमे?
ई दोस्त रहै छै ने, एगो लड़का रहै छै आदिल नामक, ओ सभ। जाइ छै कोचिंग, ओकरा संग कोचिंग जाइ छै सुबह-सुबह। एतना तऽ सभ कोचिंग सुबह करै छै। ते करे शाम टाइम नहि मिलै छै, जितना किछु होइ छै, से हो सकै छै। ओकरा लगैत छै चारिगो कोचिंग। तीनू कोचिंग करे छै। कुछ ऑनलाइन हिन्दी के ऑनलाइन कुछ करेके सोचे छै। आ बायोलॉजीक क्लास ले छै, ओकरा ऑनलाइन बाकी छै मैथ। तऽ इंग्लिश रहै छै आ केमिस्ट्री, फिजिक्स रहै। ई चारि गो सोचै छै। ऑफलाइन कऽ लै छै आ दू गो ऑनलाइन कऽ लै छै।
जी अहाँ एकदम नीक सोचै छी। हमहुँ ई सोचै छी जे दू-चारि गो कोचिंग ऑनलाइन कऽ लिअ, दू-चारि गो ऑफलाइन कऽ लिअ, तऽ सोचै छी मैथ आ इंग्लिश के कऽ लेबऽके ब। ई सभ तऽ ऑनलाइन बड़ नीक होइ छै।
ह मै तमे दिक्कत रहै छै। मै मैथमे केतेको बुझै छै, आ बुझि जाइ छै। मैथमे सभके दिक्कत होइ छै। मैथमे सभसँ बेसी नम्बर होइ छै, मैथमे सभसँ बेसी नम्बर उठै छै।
केना पढ़ऽके छै कि?
हँ, मैथ तऽ बहुत सारा घुमऽ-फिरऽ के रहै छै। को ऑनलाइन देखाइ छै बस। मतलब ऑनलाइन बात आइ छै, खेत बनै छै, खेतरेन्सर छै, खेतर। कोन फॉर्मुला यूज करै छै, कोन फॉर्मुला ऑफलाइनमे तऽ असन्तुष्टि द्वारा मे जलपमे बिक रहल छै। पूरा प्रकिया द्वारा बताब जैत छै। तऽ मैथके तऽ हमर कहै छी मैथके कहै छै कि ऑफलाइन करै छै।
कतेक रुपैया लागि जाइ छै अहाँके एहिसँ?
आओर मेहनत हो छै आ स्कूल छओ महीना नहि, छओ महिनामे कतेक पैसा लै छै? दू हजार रुपैया लै छै।
दू हजारमे पढ़ा देबै छै तऽ हमहूँ आह छी की।
कऽ नहि पढ़ाय जा छै, गाँवमे तऽ सस्ता लै छै, सस्ता ने लै छै।
एतऽ टीचर नीक नीक नहियो छै, टीचरो तऽ रहऽके चाही।
ओ तऽ लबै ने। दूर-दूर रहै छै तऽ रोज ओतना बस आ-जाइ छै।
हँ, ई समस्या छै।
आ घरेमे रहै छै। बगले मे कोनो बात नहि छै ओतऽ दूर रहै छै रोज दूर से आय छै रोज दूर से जाइ छै ओ तऽ लागै छै आबेमे आधा घंटा लागै छै जाय मेआधा घंटा फेर एक घंटा कोचिंग पढ़े छै दू घंटा समय बरबाद जाय छै आर पैसो रोज लगै छै ओजे
य तऽ पसा पसा जादा से जैदा तीन सए से छओ सए लागै छै
ह फेर ओकरो लगै छै बाद मे बात करै छी रखै छी
डी